जय झूलेलाल। कथों था ॻाल्हायो? हा दिल मां करे कोने? सावलानी भी आहे न। अच्छा -अच्छा। मां जॉब कंदीम, तव्हां छा कंदी आहियो?
मां हाउस वाइफ आहियां घर में घर मेंञी रहंदी आहियां मां त।
हिते बि ठीक आहे। मां दिल्ली मां ई आयां दिल्ली मां ई आयां। हल तूंभी।
मां योगा वयोगा कंदी आहियां सभिनि खे सेखारींदी आहियां।
छा सेखारींदा आहियो?
योगा -योगा भई। ताड़सन वग़ैरह योगा फिट। मां योगा सेखारींदी आहियां। सभिनि खे योगा टीचर आहियां मां। बस सुभाशाम क्लास लॻंदी आहे मां हुते वेंदी आयां ऐं भई इहा सभिनि खे चवंदीय भई फिट विट रहो। सभनि खां बढ़िया
पेट घट करण जो कोई एक्सरसाइज़ आहे योगा में?
योगा सां आहिनि न ताडासन आहे वेई करे जेकॾहिं तव्हां वॾा सॾा नथे करे सघो वेही करे कयो भाई वेही करे घणी योगा त अचनि।
त योगा करण सां पेट घटि थींदो आहे?
पेट घटि थींदो तव्हांजे गोडन
हे कहिड़ा- कहिड़ा आसन आहिन? मूंखे लिखी करे मोकिलिजो मां यूट्यूब ते ॾिसी वठितंदमि?
हा ज़रूर। मां तव्हांखे योगा जी पूरी ट्रिप थी ॾेखे छॾियां वध सेार तव्हांखे मोकिले हिन नंबर ते मोकिले छॾींदीमांव।
हा- हा मुंहिंजे नंबर ते मोकिले छॾिजो मतिलबु जीअं पेट घट थी वञे थोरो हिनजो रिजल्ट कीअं दिखाई दींदो आहे अर्ली आहे या लेट आहे रिजल्ट?
न रिजलट ॿ महीना त लॻंदव तव्हांखे वेट में गोॾनि जे सूर में। थोरो ॻाल्हायो में त लगातार कहजो। बढ़िया फट त लॻंदो तव्हांखे आ लॻातार कजो। त नियम पंहिंजो करे फटाफट हैवी ॿाहिरि जो खाओ था न जंक फूड जेके अॼुकल्ह चवनि था उहो थोरो घटि कजो हा बस वेठे- वेठे तांखे चक्कर लॻाइण ज़रूरत कोन अथव अहिड़ो कोई रोटी घटि करण जी बि ज़रूरत कोन अथव् जो रोटी बि न घटि कयो। त इहो त पाण चवंदा आहियूं पर पाण खे ह योगा बसि पंहिंजो कलाक करे लाहियो ऐं अहिड़ो बढ़िया तव्हांजो शरीर फिट थींदो बि महीने खां। ॿीं महीने में तव्हांखे हिकु बढ़िया गोॾनि जो सूर हुजे कहिड़ो बि सूर हुजे तव्हां यादि कंदव।
न- न बिल्कुलु कोशिश आहे की हाडे हिकु बार मां दिल्ली मां
दिल्ली में चलो बढ़िया आहे। सिटी बढ़िया आहे। तव्हांजे हिते घुमण लाइक आहे कुझ? अ इते घुमर लाूंए कुछ आहे?
दिल्ली त पूरो जो पूरो घुमंण लाए आहे।
अच्छा हा उहो ॿुधो त आहे बंगला
हा बंगला साहिब आहे। हलो न असां अजमेर अजमेर वग़ैरह हित आहियूं
हुंअ अलवर बि सिटी बढ़िया तव पहाड़ी इलाक़ो कॾहिं विच में हा इह्यो ई रस्त हा इह्यो रस्तो ई पएंदो आ हितां अज अजमेर जो ई।
हा हा ख़बर आ अलवर पहिरियों ईंदो आ न अजमेर पो ईंदो आ।
हा हा।
अलवर त शायद जयपुर खां बि पहिरों आ न?
हा हा पहिरी बसं दिल्ली क टे कलॉक हितां लगंदा इनि, टे कलॉक जयपुर खां बस जयपुर खा टे कलाकअजमेर बस टी - टी कलाक जो अन्तर आ हेतिरो।
हा त विच मे आ?
हा असां विच में ई आहियुं हा विच में आहियु हा।
बिल्कुल अगर मौको लॻो त बिल्कुल ईंदासीं। अचण थींदो आ मतिलबु हुते मौक़ा त मिलदा इनि लेकीन ईंदा कान्ह आहियुं छोकी अल्वर में असांजो न कोई आहे कान्ह नोन
हो न असां सिंधी पंहिंजा ई आहियूं, सिंधियुनि खां केरु ॻाल्हाईंदो असां पंहिंजा ई थी वेंदा आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे।
हा, हो त आहे हिते त ॾाढा सिंधी इनि निकिरी वेंदा पंहिंजा लेकिन हीअं हिकु त हो हूंदो आ न की हा भई उते कुछु घुम घुमि बि सघूं। घूमी फिरी बि सघो ता। अलवर में छा हे छाहे घुमण जो? अच्छा पैकेट ल बि प द चीु इणदिब्ल
मंदिर चवंदा इनि उहो बि आहे, भत्री जी आहे, बढ़िया आहिनि सभु कुछु।
कहिड़ो मंदिरु?
भरत्री बाबा जो मंदिर चवंदा इनि, हिकु पांडवपुलजनि पंज पांडवनि जी जॻह ठाही हुई हुते।
ह इणदीब्ल
हाणे उहो पांडवपुल थी यो, सरिसका थी यो, मुसी महारानी छत्रिय आनि। नालदेश्वर मां नालदेश्वर आए ऐं घणेई आहिनि हिते। ऐं ईंदव त भई सभु अचण खां पो त सुठो बि लॻंदो ॾिसंदो बि।
न न नइनदीब्ल मोको मिलदो अगरि त बिल्कुलु ईंदासीं हा। ऐं तहां छा मतलबु सिंधी अचे नथी पढ़ण? सिंधी लैंग्वेज अचे लिखण पढ़ण
लिखण कोन इंदी आ पर असां ॻाल्हाईंदाई सि सिंधी आहियूं घर में ई ऐं सिंधी अॼुकल्ह त चवंदा हिनि ॿारन खे बि सेखारियो ॿार बि ॻाल्हाईनि ता त पो असांखे ॻाल्हाइणी ती पए ॿार बि सिखंदा ई इह्या ॿारनि लाए ज़रूरी आहे हा पांण हा ॿार सेखारींदा ई ऐं इन्ह करे असां ॻाल्हाईंदा आहियूं की असांजा ॿार सिखनि सि सिंधी भुलिजी न वंञंनि पर इह्यो बि ज़रूरी आहे न पंहिंजे
पढ़ाई करेनि ता या हो?
न न स्कूल अहिड़ा कोन्हनि असांजा बाक़ी आहे न सिंधी दरबार में क्लासूं लॻंदियु आइनि।
में त ॿारनि जे उते लिखाईंदा इनि सिखाइदा इनि।
हा ट्रे महीने ज्यूं क्लासिस लॻदी हिनि अक्टूबर खां दिसंबर ताईं। है न, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास करे छंदी।
हा इहे बि ज़रूरी आ, सभिन खे ॿारन खे असां बि चवंदायूं सभिन जा ॿार हा हा हा हा, इहेई कराईंदा इन।
हा, अक्टूबर खां हुन ताईं कराईंदा इन, हाणे बि हले पी क्लास त
हूअं त हले न, पर हींअर छा ॿार पढ़ाई वारा बि थी ता वञन न थोड़ो घट घट थो, टाइम ॾई ॾेई सघन, त इहे सेमभई हा, उहो जॾहिं फ्री थीन था ॿार, पो ॿारन खे छुटियुनि में या कैं मौको मिलंदो आहे। पो सिंधी असां घर में ॻाल्हाईंदायूं, घरां सेखारींदायूं।
उहो कोर्स कराईंदा इन न, सर्टिफ़िकेटि डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा हेॾा कोर्स कंदा हूंदा, हिनन जो पेपर वठदा हुदां जनवरी मे, ऐं हिनन जो रिज़ल्ट ईंदो हुंदो। अप्रैल, मई में हा न? हां असां मां, उनी संस्था में कम कंदो आहियां। हां, असांजे हिते, फ्लैट मिलंदा इन बद्रपुर। तां आया हो दिल्ली?
न अञा, कॾहिं दिल्ली कोन पहुंता आंयूं।
पर तहांजा, हिते रिश्तेदार वगैरा रहन्दा हुन्दा न दिल्ली मे?
न न, एॾा कोई ख़ास रिश्तेदार कोनरहंदान, परे जा ई अन् उते भई सॻा थीं, त लॻंदोआ हां भई मन आहे थोड़ चवंदाएन भई बंगला साहिब घुमीं करे अचूं, त सोच सोचूं प्या थोड़ो घुमींचौं हेकर दिल्ली।
हा त, ट्रे कलाक जो त रस्तो आ, अचो घुमीं करे हली वनों वापिस, छा थी वियो।
हा ज़रूरी आ, तहां सां मुलाकात थी आहे, ॻाल्हाइण थियो आहे त ज़रूर नये नंबंर ते ज़रूर
हा हा, न न, बिल्कुल मां ई अची वेंदुम, अगर तहांजा ॿार पढ़ई प्या न, केके कोर्स कंदा इन हो वारो। बिल्कुल, मिलणो थी वेंदो
हा
हा, छोकी असां नथा ॻाल्हायूं, हलो!
जी
अच्छा, हा हलो!
हलो!
हलो!
हलो! साढ सात रुप प